हलो
हा भेण, हरे माधव
हरे माधव ठीकु
ब्यो ठीकु आहियो?
बढ़िया बढ़िया
थी विया वांदा?
हा, बस हिंयर खीर पई गरम कया बस खीर गरम पई कया ॾही पई जमाया
अच्छा जल्दी रोटी खाई वरती तव अॼु
अॼु जल्दी खाई वरतिसी।
अच्छा हा तहां सां ॻाल्हाइणु थियो हो न कल्ह
अच्छा हा हा अॼु जल्दी खाई वतीसी
ॿियो, घणी कॉ घणी कॉल थी वयूं हाणे? अच्छा यारहां कालियूं करे वरतव हिक ॾींंह में? अचछा, सॼो ॾींहुं वांदा वेठा हूंदा आहियो छा?
न न वांदा न वेठा हूंदायूं मझंद जो वांदी हुअमि त हिक ॿिए जे पुठां ईंदी बि वञी मतलब सुम्ही न सघियमि वरी।
अच्छा सुम्हिया न आहियो आरामु न कयो तव
न अॼु वरी उहो कोलिंग पई अचे हर हर त वरी सुुमी न सघियमि।
हा मां बि अॼु न ॻाल्हायो आ कंहिंसां बि बसि हिकिड़ी शाम जो कई हिक हाणे
टे टे राति जो लॻाई टे राति जो कयूंसीं और हे अठी हिनमल तहाँजी आई अठी ई आई तहाँजी कोल
इते रहंदी आ त हुनजी मम्मी आयल आ त अॼु वई हुयमि शाम जो होॾे
अच्छा
मां चयो मिली चान
अच्छा
सभु वेठा हा भेण जी कुंवार जीजायी सभु वेठा ॻाल्हायूं ॿोलायूं हा अॼु तॾहिं मां कंहिंखे फ़ोन ई न लॻाई आ।
अच्छा मुंहिंजी उ मंझंद जो वेठी हुअमि फ्री त वरी उ अचनि पई कॉलिंग त वरी सुम्ही न सघियम वरी ॻाल्हाइण में ओ वरी कोई आयो बि न हो रोटी खाइण देरि सां आया सभु
हा मां बि साढे नवें खनि भेण भेण जे घरा आयमि वरी पो रोटी वोटी कई वरी सभिनी खाधी हाणे मुंहिंजो घोट
हाणे इअ हाणे हिन महिल हिकु कॉल आई आई हाणे तव्हांजी शामल मंझंदि खां पो चई ताई लॻायूं कॉल चई खां पो न हाणे जे तहाँजी आई तव मतलब ॿ टे आयूं लनि थी वेई प पर छो नेटवर्क न पियो मिली हा ॿियो ॿुधायो, खाई वतव रोटी पाणी?
हा रोटी खाई वरिती आ बसि हाणे ॿारनि चयो जूस ठाह बस हाणे अंब जो जूस ठाहे करे रखेया ई मान। बादाम अंब न तोतापुरी
अच्छा तोतापुरी जो ठवंदो आ जूस?
हा तोता पुरीअ त ॾाढो बढ़िया लॻंदो आ।
अच्छा असां हुन बादाम जो ठाहींदा आहियूं।
पर मुंहिंजी छोकिरीअ खे वरी तोतापुरीअ जो न वणंदो अथस। बादाम जो हुनखे वणंदो अथस कल्ह बदाम हुया कल्ह ताणी खत्म थी विया। ॿ टे किलोमी हाणे बस न मिलंदा। तोतापुरी मिलंदा, नीलम मिलंदा, चोसो मिलंदा।
हाणे बस महीनो खनि मिलंदा पोइ बंद थी वेंदा हे महीनो हाणे जोलाई।
मिलन था त हुननि जो ई मां चयमि जूस ठाहे ॾियां ॿारनि खे ॿार पीअंदा आहिन शौक़ सां।
असां बि पीअंद आहि आहिन उ वारो ठाहींदीय लेकिन
हा न तोतापुरी जो सुठो लॻंदो अथव। सुभाणे तां बि ठाहे करे पी ॾिसजो बढ़िया लॻंदव।
अच्छा तोतापुरी उो ई खीर -वीर विझ बोआ ती ईईी मतिलब अच्छा जीअ ठायबो आ।
हा हा हूं। छा ठाईंथव रोटी? हा आसां रोटी सभिनी
राइस ठाया पनीर राइस।
अच्छा -अच्छा।
अॼु उए ठाहिया हुया ॿारनि चयो उए ठाहे अॼ ॾा ॾींं खा ठहिया कान अथई।
अच्छा
त उहो ई ठहिया।
ॿारनि जी त ख़्वाहिशूं हलनि पयूं थी न।
गजर, शिमला मिर्च सभ बसर -बसर सभ पनीर तरे करे सभ।
हा मुंहिंजी बि गुड़िया चए पई अॼु कुझु मम्मी ठाहे कुझु ठाहे। वरी ॿाहिरां ई वठी आईमास शाम जो फुल्की वुल्की वठी आईमास उहे खाधई।
अच्छा
खाहे न पई चए पई कुझु घर में ठाहे घर में ठाहे।
हा
पुॼ नथो न हिक ॼणे लाइ वेठी ठाहियां। ऐं बाबू बि शाम जो दोस्तनि सां वेंदो आ ॿाहिरां खाई पी ईंदो आ।
हा भईया।
हे मुंहिंजो घोटु उहो उनखे खाइण जो शौंक़ कोन्हे स।
अच्छा उह न खाईंदा आहिन आइटम मतलब।
उहो खाईंदा आहिनि घर में जेको ठहियो सो ठहियो बाक़ी ईअं शौंक़ कान्हे त चाट खाईचां फुल्कियूं खाई अचां बुख लॻंदी अथनि ठीक आ मजबूरी बाक़ी न खाईंदा आहिन।
हुअ न खाईंदा आहनि फालतू।
हुन खे ॿारी शइ न वणंदी आ। मिॾई ॿारनि जे चक्कर
ॿारनि खे त वणे थो न ॿाहिरियों।
हा संडे -संडे ॾींह घुमाइण वठी हलंदा आहिन त पोइ वरी ॿारनि जे चक्कर में खाईंदा आहिन।
हा ईअं लॻंदो आहे न कुझु वञिजे त वरी कुझु खाई अचिजे ॿाहिरि।
हा सही आ ॿारनि खे लॻंदो आ। संडे ॾींह घुमाए अच त ॿारनि खे वठी वेंदी आहियां संडे ॾींह घुमाइण पोइ घर वञिणों आ, असां बि हिन सां वेठा आहियूं। असां बि वेंदा आहियूं न गॾु घुमण।
हा, वेंदा आहियूं न।
हा हा, ॿियो राखी ते मिलंदौ पेके।
पक काने का।
अच्छा अच्छा, पक कन्हेव, ठीक आ। ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सब बढ़िया।
अची खादईं?
हा हा, सभिनि खाई खईं आ, बसि सुम्हण जी तैयारी ता कनि सभु, अञु सवेल उथ् छा सुबुह त मझंदि त असां इही अची विया। शामा जो शहर हली वया, त देर आया चई बजे।
अच्छा, असां बि वरी सुबुह, असां वटि बि राति भर बारिश पई हुई लाइट बंदि निंड न आई, वरी पोइ लेट उथिया आहिनि सभु।
अच्छा, असांजी न थी रात लाइट बंद। अॼु‌ असां वटि त पए पियो थो वञां।
अच्छा, तव्हां वटि बारिश पए पई ती, हिते सॼी रात पई आ।
अला शाम जो त ॾाढो पयो आ।
हिते बारिश शाम, मंझंद खां पोइ कान्हें का मौसम ठयो पियो आ पर पवणु पए, कल पियो हो, मतां न पए अॼु।
हा।
केॾी महिल किथे केॾी महिल किथे पवंदी न जीअ त आहे न।
हा, उहो त आहे न।
ॿियो, ॿियो तांखे छा छा वणंदो आ।
असां सबु खाई वठंदा आयूं, ॿार, ॿारनि खे ई न वणंदो आ असां सब खाई उठंदीं आहियूं बाॼियूं ॿाॼियूं।
अच्छा, सबु वणंदो तव।
हा, सबु भाॼियूं ठाईंदा आहियूं।
असांखे मुखे वरी घटि वदि वणंदी आ भाॼी। मुंहिंजो छोकिरो बि न खाईंदो आ, मुंहिंजो
हिन, आलू आलू आलू।
हा, मुंहिंजे छोकिरे खे बि आलू आलू खपंदा तसि।
चङी भाॼियूं तरे ॾेई छॾियूं आहिनि हाणे, अलगि अलगि विझंदा आहियूं दॿनि में।
सही आ, मुंहिंजी छोकिरीअ खे वणंदसि कान्। मुंहिंजी छोकिरीअ खे वणंदियूं इन भाॼियूं, मुंहिंजे घोट खे भाॼी वणंदी आ।
हा भाॼियूं, भाॼियूं त लॻंदव, भाॼियूं हुजनि खाइण लाइ।
हा। गर्मीअ में नथी वणे, सियारे में रोटी बढ़िया लॻंदी आ खाइण में, कुछु भी
सीयारे जूं भॼियूं त वणंदियूं इन न।
मेथीअ जो पराठो बि खाईंदा आहियूं त ॾाढो सुठो लॻंदो आ।
ऐं हिन खे नथियूं वणंनि गर्मियुनि में, गर्मियुनि में वांङण भिडियूं रोज़ु रोज़ु उहे छा ठाहिजनि वांङण।
पराठो खाउ थूम जो पराठो खाउ जेको बि खाउ सभु वणंदो आ।
सभु वणंदो आ।
अऊं हिन ॾींहनि में वरी आलू बि मिठा मिठा ता अचनि न, आलूअ जो पराठो बि नथो वणे।
न असां त रो वारा वठंदा आहियूं न पहाड़ी उहे थोरा महांगा मिलंदा आहिनि न हूंदा आहिनि मिठा।
अछा उए सुठा हूंदा आइन हा त मां बि सुभाणे मां बि सुभाणे उए ई घुराए ॾिसा।
छो उए मिठा कानन हो थोड़ा मेंगा ॾींदा तव पर बढ़िया हूंदा आइन।
हा भले भले ॿ रुपया मेहंगो मिले उओ सुठो न पर आलू त सुठो हुजे न।
हा हो वारा त मिठा तव न किनां। न न हे वारा घुराईंदा कयो पहाड़ी।
भाॼीअ में मिड़ई विझंदा आयूं सोचे सोचे करे विझंदा आयूं वणंदो ई न आए आलू।
हम असां त अरी उएई पहाड़ी ई विझंदा आयूं असां।
हा
हूं
ॿियो ॿार सुम पिया तव।
हा बस हाणे सुमण विया अन सुमन ता पिया।
अच्छा ॿार सुमण विया आइन सवेल वेंदा आइन स्कूल छा?
न स्कूल हा ब बबू त सवेल वेंदो आ सत साढे सत बजे। हा उ स उओ सत सवा‌ सते निकरी वेंदो आ।
हा छो छोकरी वेंदी तई साढे छह बजे
उहा कॉलज आ उआ देर सां वेंदी आ यारहे बजे।
साडे छै बस अची वेंदी तस।
हा
और बाबू साढे छह बजेे मुंजी बि गुड़िया जी बस अची वेंदी आ।
अच्छा करे वेंदव स्कूल।
स्कूल वेंंदी आ न गुड़िया। अऊं छोकरो मुंजो साढे सतें बजे वेंदो आ।
हा हे बि मुंजो सवा सते वीह सवा सते निकरी वेंदो आ।
अच्छा
अऊ़ उअ यारहें बजे वेंदी आ।
अच्छा पहले तांजी कॉल न पई लॻे छा अॼ?
न लॻे न पई शाम जो काथे पी लॻे। के किथां बि न ॻाल्हायो आ चईं बजे ताणी हाणे हा हाणे लॻी हाणे लॻी वञी। नेटवर्क ई न पिया मिलन अलाए छो, न मां मांखे हाली न म मांजी हाली न वेंदी कोलिंग खाली ईंदी। मां हाली करे न सघंदम।
हा डिलीट करे डाउनलोड कॿो आ न पो लॻंदी आ।
अच्छा डिलीट करे डाउनलोड कयूं वरी।
हा
त अच्छा पो लॻंदी आ अलाए असांखे ख़बर ई न हुई त लॻे ई न पई शाम लाखूं केंखे।
त पुछबो आ न।
अच्छा उखे हा उओ ई ट्रे ट्रे। चार दफ़ा लॻाई थी केंखे त मतलब मां मां नथी लॻाए सघां खाली अचे पई त मतलब इअं डिसकनर पी थी वञे न।
अच्छा तांखे कें ॿुधाई हिनमें जोड़ण लाइ।
असां मुंजी भेण ॿुधायो हुयई।
अच्छा तांजी भेण, घणी भेनर तव तांखे?
असां ट्रे आयूं।
अच्छा ट्रे भेनर आयो
हा सोट्र ॿुधाईं सोट्र ॿुधायो हुयई सोट्र जे मुंजीअ।
अचछा सोटरू बि त भेनर ई हूंदयून न।
हा हुन ॿुधायोईं ऐं भेनर असां टे आ आहियूं पाण में, मां नंढी
अच्छा अच्छा, तव्हां नंढा नंढा आहियो।
हा ट्रे आन
अछा, ॿियो ॿुधायो? तहाँजो जीयाजी तव्हांजो जीयाजी छा कंदा आहिनि?
जीयाजी हिकु त मुंहिंजो गुज़ारे वयो वॾो वारो जीयाजी अचानक सां
अचछा
उहो अचानक सां ईअं मतिलब हाणे साल थियन मतलब अ्परेल में अचानक ईय हार्ट अटेक
अचछा
चङा भला हुया, ॿियो सतना में उन्हनि खे किरयाने जो शॉप तन।
अछा किरियाने जी तस, अऊ सोट्र जो घोटु छा कंदो थव?
उन्हनि खे पापड़नि जो कमु तनि।
अचछा पापड़नि जो कमु तन, पापड़ त पापड़ त सभु कोई खाए थो, पापड़नि जो त हलंदो हूंदुन?
हा ॾाढो हलंदो तन ॿाहिरि ॿाहिरि वेंदा तन पापड़
अच्छा अच्छा अच्छा, हाणे त बरसाति हाणे त बरसाति में ठहंदा ई न हूंदा न
न हाणे त बंदि तन ॿ महीना त बंदि हूंदनि उस निकंरदन त विच विच में ठहींदा जो आहिन।
हा, हा त उस में ठाहींदा हूंदा। अच्छा अच्छा, ॿियो बि कमु कंदा आहिनि साइड में कुझु?
न न उहोई पापडनि जो ई तन बस
पापड़न जो ई तन हम हा वेंदा हूंदव न तव्हां पहिंजी सोट्र वोट्र वटि भेण वटि घुमण?
न काथे वेंदी आहियां वञी नथा सघूं हाणे घर में ॿार कमु हूंदो आ वरी
हा तहां ईंदा कयो न केॾी महिल घुमण। हा सुठो लॻंदुन न हुननि खे बि
हा, हाली न वयायूं अना
ॿियो ॿुधायो?
विहाव ते आयास वया वयास मामे जी धी जो विहाव हुयो त
जी
मामा धीउ जो विहाव हुयो त वया हुआसीं।
अच्छा मामा जे धीउ जो विहाांउ थियो हुव, त हुन खे घणो टाइम थी वियुसि?
उते सब मिलयास हाणे ई त थियोस जनवरी नवी जनवरी
त तव्हांजा नानाणा बि सतना में थव? भेण बि सतना में सहुट बि सतना में
हा
चङा जणा थी वयव न बढ़िया मामा घणा तव तव्हांखे?
मामा टे हुया हिक गुज़ारे वियो आ।
अच्छा टे मामा हुयव। त हुन जेको मामा गुज़ारे हुन जो हूंदनि न परिवार?
हा अथस न पुट छोकिरा तस टे धीउ तस हिक
अच्छा टे छोकिरा अथसि, छोकिरी बि अथसि।
हिकु धीउ तस पढंदी तस, छोकिरा अञां कुवांरा तस।
अच्छा उहा मामी, मामी आहे। अच्छा मम्मी आहे। ख़ुश आहिनि न, बढ़िया पैसे वैसे में अच्छा, पोइ हाणे पाण मालिक जी
चओ न त, मिलिया होसीं।
हा विहांव वधण में त मिलणु थिए थो न, बाक़ी त ईअं माण्हू अचे वञे कान थो काॾे बाकी
न न
हं
बाक़ी काथे रखो, ॿियो सभु बढ़िया, तव्हां काथां आया आहियो?
असां बि सतना जा ई आहियूं। तव्हांज तव्हां, तव्हां मतलब ॿियूं मामीअ छा मामीअ घणा ॿ ॿार तसि?
हिकिड़ी खे धीउ पुट तस, हिकिड़ी खे हिकड़ी धीअ जंहिंजी शादी थियल आहे।
अच्छा, जंहिं ते आया हुआ तव्हां?
हा, हूअ हिकड़ी हुई।
अच्छा, वॾी मामीअ जा ॿार पणिजी विया तसि?
हा हुन जा ॿई पणिजी वियसि, धीअ पुट।
त उन्हनि जी शादीअ में बि
हा हा
अच्छा-अच्छा कीअं सुठा